नाम सखी
प्रणाम सखि
की करै छै
पूछू नहि सखी बस ऐसे ही बैठल छै सबके भोजन पानी कराबे छै
खाना पीना हो गईल
नहि सखी हमार तो खाना पीना नहि भेल छै बांकी लोगनके अभी भोजन पानी कराबे छै
ओ
हमार भोजन अभी देर से होबे छै सब के खिलाबे छै तभी तो अपने खाइ छै
हू हमार यहाँ भी तऽ अभी केकर कोई नाइ खाबे छै हमार बाबूजी त सुतल छै हमार माइ कपड़ा उठाबे छतापे गेल छै
हँ हँ हम हु यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा धोवेले छै तो ओ सब उठा के लावि हई छै काहेकी बारिश के मौसम बनावै छै तऽ बारिश भइ जाय तब सारा कपड़ा भीग जाय तऽ वहाँ रखियै छै एहि खातिर कपड़ा उठा के ले आयल छै सबके भोजन कराबे छै सब दुकान से चला गेल छै
इधर तो अभी बडी धूप छै चार बजेके बाद पूरा आंधी तूफान आ जावे छै डेलीके डेली
हँ इहो ए एने इने दने के भी यह हइ छै सुबहमे है से बारिश भई छै तऽ दोपहरमे नहि य दुोपहर मे धूप रहे छै आ सामसे बारिश भई जाइ छै तो बारिश के मौसम आ गेल छै तऽ ऐसे ही होइ छै
इधर पीरत ऐसी होबे छै तऽ कभी धूप कभी छाव
हमार टाक्स के आसाइ नहि भेल छै का
का पता उधर से तो आ जाबे छै एने तऽ बताबे ना छै
अ हँ तऽ होइ जाइ छै काहेकि अभी ई उ खेलखिन ये से तऽ ओ देबे रहै छिय तऽ भैजा हमार यहाँ हमार तो इन भ गेल छै पाँचटा आर भय एक जुड़ गेल छै
हँ तो लगे छै कि इभर अभी हो गइल छै
ह ह ह मामूजी के तबियत कैसन छै
के सब तबियत तऽ सब नीक छै
आरो बड़ बहिनके का हाल चाल छै
हमार बहीन तऽ सभ ठीक छै
इम्तहान देब ल गेल छै तऽ काय भेल छै
ठीके गेल छै
तऽ इमतहान इम्तहान मे भी बड़ी हंगामा भई छै पेपरे है सो पे उपरे आ निकाल देय छै बाहर ते बच्चन लोग केसे इम्तहान देय छै
लीक कर देबे छै पेपरबे बार बार
हू एते मेहनत से बच्चा लोगन पढ़े छै मेहनत करै छै छै पेपरे निकाल दै कैसे है सब पेपर दै छै सब मेहनत कऽ पानी भए जाइत छै
हु बार बार ऐसहि करै छै
ह ऐसेमे बच्चा लोगन के मन खराब हो जाइ छै कि कहाँ पढ़े छै न पढ़ै छै पढ़े वालन के भी ऐसे नम्बर आबे छै ना पढ़े वाले के भी ऐसे नम्बर आ जाइ छै तऽ मेहनत करे के का फायदाइ छै
ह हमार बाबू जी माय बोले छै कि अभी सब छोड़ दे तऽ हमार बहिन बोले छै कि कॉलेज मे नाम लिखा लेबे छै इतना करै से कोइ फायदे नहि छै
हू ईत बात ठीके भेय बोले बहिन ऐसन ऐसन होइ छै सब बच्चा लोग इतना मेहनत करे छैे दिने राते पढ़ै छै आरो जबहे से कुछ करे न पारे छै तऽ केहे लै बेसन काम करे छै छै सरकार के सोचे के चाही तऽ सोचेबे ना करै छै सरकार लोगन से इतना सारा लोगन है सरकार लोगन के सोचयके चाही बच्चा लोकके भविष्य कहाँ जाइ छै बच्चा लोग अच्छे से पढ़ै नहि छै न तऽ का जाइ छै भविष्य कहाँ जाइ छै का करै छै
सब मास्टर लोक के गलती छै
हँ मास्टर लोक के तो गलती भई हइए छै लोगन जब है जब मिलल न रहै छै तऽ का एहिसँ ही पेपर बाहर आ जाइ छै बड़ बड़ लोगन लोग मिल रहै छै बड़बड़ लोक लोग मिलल रहे छैे परीक्षा पे
ह घर ए इधर तो बड्डी बच्चा लोग सब मर गेल छै आत्महत्या कर करके
हँ वही तऽ हमहु हमहु न्यूजमे सुन समाचार मे सुनल रही छै नीट के एग्जाम है से भेल छै ओकरमे पेपर बाहर भए गेल छै तऽ सब बच्चा लोगन बड़ी बच्चा लोगन ह आत्महत्या कर लेल छै तऽ प पहले पहले ई सब देखे के रहे न पड़ करै छै अब जे अब जेते है से सरकार के बच्चा लोग के सुविधा छै सरकार के लोग ओते है से परेशानी छै बूदरू लोगन बाहर बाहर बाहर पढ़ै छै पैसा लगाबै छै तऽ सरकार ऐसे ऐसे ध्यान न दै छै तऽ बच्चल लोगन के भविष्य तो बरबादे ने भय छै
एकर से पहले भी एक बार लिक हो जाबे छै अबरी मिलकके मिलाके दु तू बार लिक हो जाबे छै
हू आ बड़ बन लोगन के बुतरू लोगन आ से पैसा दे दे के दे दे के पेपर बाहर निकलल लाबे छै आर आ रह तो डॉक्टर बन जाइ छै
आ गरीब लोगन अ के परेशानी भए जाइ छै गरीबन लोगन के पुत्रू एते मेहनत कर के एतना पैसा लगाबे छै आर हे से कुछु होबे केना करै छै
एहि बार तो सबके फॉर्म के पैसा भी दे देबे छै और गाड़ी बससे जाबै छै ने ओ ओकरा फ्री मे जाबे के छै मतलब आई डी कार्ड देखाबे छै ने एडमिट कार्ड तऽ फ्री मे जाबे देबे छै ओ ओकर एगो ओकर साथे के
ओ
तऽ जो ऐसी करै छे
चुप रहु ओकरे देखाबै छै कि हम तो जाँच पड़ताल करै छै लेकिन कु कुछो जाँच पड़ताल नहि भय छै
हँ एगो त आब हमनी हमार बाबूजी खाना खाबे छै ओकर बाद फिर सब हमनी लोग भी खाइ तीन तऽ बज गइल
ओ हँ समय तऽ होइ गेल छै खाय के सब को लोग गन के
हू
बाबूजी के खाना माइ परस देल छै
हँ हमार माय त अभी उपर से उ छ्ता पर से आबै छै गेहूँ उठाके
अच्छा त गेहुँ गेहुँ‌ खरीदल छै कि है से राशन कार्ड से मिलल छै
ई है बार राशन कार्ड से राशन मे से नहि मिलै छै तऽ पैसा दे देबै छै त हमार बाइ खरीदके आबे छै बाजार से हँ ठीक छै सखी हमके कुछ काम याद आ गेल बादमे करब
ठीक है सखी ठीक है
ठीक